दी नमस्कार
जी नमस्कार
खाना उाना खाइ ल लै छी
हँ यहाँके तऽ खाना नय खा लेल छी यहाँके कहै छै ने अहाँके खाना नहि खा लेल छै
जी इं खाना पीना खा लेले छी से की की खैले छै अहाँ के खाना पीना मे
यहाँ के तऽ खेले छियै सेवइ पूरी आओर खीर
अहाँके बड़ नीक लागे छै अहाँके कती खेले छी
हँ हम तऽ खइले छी य दाल भात आ लोई के सबजी इहे सब कले छिय चावल रोटी
ह सही बा आ नीक लागै छै खाय मे
नीक लगल छीयै अहा कहै छै ने अहाँके घरो धुआल छीयै क्या छठ छठ छीयै घरो धुआल छै की ना धुआल छै
हँ धूआल छै ने बढ़िया से मातााजी साफ कले छियै
ह पता छै कि वाह बेटा
अहाँके आवाज कट कट के आबै छै
हम कहै छियै कि साल मे एक बार तो घर घर धोआए के चाहे छी कि नै
सही बोलै छी अहाँके
साल मे एक बार धोआइ छै साल मे एक बार धोआइ छै घरो त नीक रहै छियै आओर दीपावली उपाली के छठ उठ के दिन रहै छियै तऽ बड़ा नीक लागै छै दीपावली के दिन आबै छै अहाँके खेले छी तास उस
नै इहाँके तऽ टाासस नै खेलै छै इहाँके पाराका बजाबै छी रातके
जी हो
अटहाँके केतना के पराक बजा लेबै छै
हम त बजाबै छीयै चार पाँच सौ के जादा ना बजाबै छीयै
हँ जदा नहि बजाना चाहिए
जी जी बजाबैके उतना ना छी पल्युशन हो जाय छै
सही बोलै छघ अहाँके
जी
आओर कहै छी ने अहाँके समाचार माता पिता के सब नीक छै
जी यहाँ माता पिता के सबके समा चार नीक ढंग से छै आब कहै छै अहाँके माता पिता समाचार नीक छियै नीक ढंग से छियै न
हुॅं सब नीक छै यहाँके माता पिता भा बहिन दादा दादी नाना नानी
जी तऽ बात छियै अहाँके छठ उठ पूजा करै छीयै घर मे अहाँके माताजी
हँ यहाँ के तऽ माता जी छठ पूजा परव करै छै हँ बड़ी नीकसँ करै छी
कथी अहाँके बता सकैत छी हमे
कथी बोलै छीयै अहाँके
ओमे ओ पूजा मे की की होइ छै ई बता सुन मे आ बता स
एहमे अहके आ यहाँके बनैया घाटी जाल जलै घाट पर
हँ सुोनू
साँझ केँ जाइ छियै न पहिलका साँझ केँ जाइ छियै तऽ ओइमें सूरज गिर जाइ छै ओकर बाद घरे आबे कऽ रहै छैै ओकरा बाद पता छै अथी कहै छै न ओ
की कहै छियै ओकर बाद सुगरिया घाटे जाय छियै तऽ एथि नै कलै छै
तब जाइकेँ छियै घरे
हँ सही बोलय छियै
बड़ा नीक ढंग से मने पूजा होइ छै ई त बात हम तो सुनले छियै
ओ में पाता छी ओइ में भेद भावना छी अहाँ कऽ कहै छियै न से कहै छी ओने केँ लोक सब कहै आवाज धीमे कर केँ बोलै छियै
और कहै छी न अहाँकेँ ओ ई सुनने सुुने में ऐल छी कि ह हावा वला झूला लागल छै मने हवा में न उड़ाबे छी उ गला नीक बात छै सही बात छियैै
हँ यहाँकेँ तऽ सही बात बोलै छी
मने लागल छी ने हम तऽ सुने में ऐल छी आदमी सब से लेकिन हम मांगवे नै करै छियै जे ना ना लाग लगई छै नै हमरा अभी पारा चल गेले छ ई सब लागल छै ने
आइ यहाँकेँ आ कभी आय छै न तऽ झुलवा में झूला दे छै यहाँ केँ
जी जरूर तऽ कभी समय मिलै छै तऽ हम जरूर आबै छी अहाँकेँ झुला देबे छियै ठीक छै अहीं केँ झुलवा अहीं
केतना केँ ओजेह सब देले छियै
यहाँकेँ तऽ पिताजी खरीदे छियै यहाँ केँ
अहाँकेँ कम से कम अंदाज तऽ हो के चाहे छै अहाँ के अंदाज से कितना देलै छै
कतै बोलै छै फेन से बोल जाइ तनिका
अहाँ केँ तऽ ओते केँ अंजाद उंजाद होई छै न से पिताजी केतना खरीदले छै अहा के तो से बता सकै छियै न कितना केँ देलै छी बीस लाख की दस लाख केँ की पाँच लाख की दू लाख की चार लाख ई सब बताय सकै छी
जी जरूर यहाँकेँ एगो डेंगी वाला झलुआ आयल ने छे
जी जी
ओ बारह लाख केँ मिले छै यहााँ केँ
बारह लाख केँ मिलै छै बाप
हँ पचास रुपआ टिकट मिलैत छै यहाँ केँ
इतना रुपआ एगो मेला से कमा लेै छी अहाँ केँ
एगो महिना मे तीन लाख चार लाख रुपआ आसानी से कमा ले छी आहा के
हँ तब त बड़ा नीक छी ओहिए उदार से चार गो मेला लगाबे छियै रुपआ उड़ जाइ छी
सहि बोलै छी आहँ
ह ओहिसँ तऽ अहाँ कहै छै पेढ़ी मे झूला देै छै ओ एगो दूगो झुलावलाा कमन कनती जोड़ती कर जाइ छै कि ने
ह अहाँके माता पिता के भी साथ मे ले ले जाइ छी यहा
जी जरर माता पिित के कहै छै जाइ छै अहाँ के जरूर हम बताबै छीै माता पिता के ले ले आबे छी साथ मे
हू जरूर
हम अपना पूरा खानदान के इ सकै छियै
हँ जरूर आराम से अहके ले के आबै छै
जी सबदम ले के आबै छी अहाँके बस झुलाबै छी हम हमनी तऽ पता छी सूर्यसँ ले के शाम किछु लबै छी
ह आराम से आराम से झूलबे छै से आइए न कभी यहाँ हमारे
जी जरूर हम समय मिलै छ तऽ जरूर आबै छीियै ह सुनेमे तऽ आबै छै बबै छै कि ने
ह बड़ी नीक देस झुकाबै छै यहााँ के सब आदमी हमरे झुुला में झूले छै आहा के
जी जी ई बात कह छी बनी छी व सब आदमी झुे लव पड़ै छै
ह
जरूर समय मिले छै जरूर हम आबे छी आ माता पिता के ले ले आबे छी म ह पिताी भ लगै
ह जरूर अहाँके लेले आयब साथमे आओर कहै छीिय ने अहाँके अहाँके दादाजी नय छयै
जी य माता पितता दादा दादी फुआ फू मौसा मौसी सब नीक छै
ह सही बोले छ अहाँके ने कैसे बहुत गर्मी पड़े छै ने दादाजी के बाहर न जाय दे छै
जी जी हम कहाँ जाय दे होै छी हम नाय जाय देबै छीियै
बड़ी
पाद हँ बाह रौदान पढैछिओहि से हमनहिनिकलैत छीय
हू
इतना रौदा पड़ै छै से दादाजी लोग बीमार हो जाइ छै ओहि सब न निकले देबे के चाहे छियै
अहाँके बड़ी न एक सोच रखे छि
जी हम बार सझ रखै छीियै बात छिये गेम हम खेले छियै ने त ड्रॉप लूट ले छिय
ह आर कह छै खाजा खाजा ज खे छियै कि नै
जी खैले छीयै नीक नीक खा अहाँ खले छी
ह यहा के तो ख खैले छी बड़ी नीक लागे छै
नीक लागै छै
हुॅं
बस बरा नीक लागै छै अहाँके पनिया बाला नीक लागै छै
इहाँके तऽ पनी इहाँके तऽ पनिया बाला जदा नीक लागे छै
ह हमरो नीक लागे छै पनिया ब
ह तो ई ब छीये अहाँके
जी बाहर नीक लागै छैय खाहू मे पियहु मे छै ने
हुॅं बड़ी मीठ लागै छी
जी ई तऽ बात छै पता छै एगो नया टीवी लागल छै जी सरकार लगे छै चौंक लगले छै बड़ा नीक चले छै टि कभी आबै छीयै ने कभी देखे
हँ जरुर खाली टाइम जरूर अबै छीयै
ह जी जरूर आबै छीयै न
समये न मिलै छै यहाँ के तऽ का करै छै काम धंधा बहुत करै छै
जी अहाँके त ई त बात अहाँके नीक कहै छी समय ने नह मिलै छै
हूँ
ओहिसँ न आ पबै छी ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छियै हमरो समयये ना मीलै छै हमहु जरुर आबतीयै हम तऽ देखै छी मने जाइ छी ने बाजार उजार जाइ छी तऽ देख छी हम
हुॅं
लेकिन क जाइ पूरा रूप के मने रहै छी से रुककेे देखै छै उमे हाम करै छै उमर रुकबे नै करै छी हम एक
सीधा भागै छी कि ना अहाँके पता छै अहाँके आवाज आबै छै किछो ऐसे गेम उम लागै छै खेले छी ओहि छी ना
हुॅं सही बोलै छी अहाँके
चलै छी यहाँ से बात करके बड़ा नीक लागै छै कभी आव हम मीलै छै अहाँ गप करै छ
चल यहाँ से भी बात कर के बहुत नीक लागै छै
ठीक है रुकै छी नहि कहीं नाकी खतम हो जाइ छै न ओकार बाद करै छी न अहाँ के न उठा पाबै छी फोनमा तऽ
हाँ सही बोल छे केह दिया
गे
आओर कहै छी ने अहाँक सुनै मे आबै छी कि उँ-उँ घूमे मे गेल छी कश्मीर ऐसे
हाँ त पीछे गैले छी अहाँके हाँ बड़ी नीक लागे छै काहे कहै छै
जी हमहूँ सुन रहल छियै बड़ा नीक जगह छियै आ गेल छियै तऽ बड़ी खुशी भेल छै अहाँके तऽ कम से कम गेल छियै न अहाँके मातो पिता के साथ न गेल छियै
हाँ माता पिता के भाइ बहिन के साथे गेले छी
जी नीक ढंग से बस जाइ छी आबै छी न
हूँ
हाँ आओर कहै छी न अहाँके झाड़वाड़मे टाइल्समे कितना रूपया देले छियै
अहाँके कथि बोलै छे
आ ओ टाइल्स लगैले छियै कितना रुपया देेले छियै
अहाँ के तऽ दस लाख रुपया लागै छै पूरा घर मे लगाबै छै तऽ
दस लाख लेलेे छियै बड़ा महँगा लेलेे छियै
बड़ा महंगा लेले छियै
की ना ई मतलब बड़ी सास तब अबै छियै चलै छी अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागे छियै कभी आओर समय मिलतै अहाँ से गप सप करै छी नमस्कार
चल नमस्ते
हम करै छी अपन
कैसे एक हजार अहाँ से काटना देबे छियै